की हाल छैय यौ।
ठीक छैय अपन कहू।
ठीक छैय की सब भऽ रहल छैय यौ।
नहि किछु।
गुटखा
आंय।
तब तऽ की कहू यौ बड गुटखा सब खा रहल छै यौ।
हँ गुटखा खाय बला सब के संख्या सेहो भय गेलै हँ। आओर ओ जहाँ तहाँ खाकऽ पीच-पीच थूकैत रहै छैय।
सही बात कहलियै लेकिन गुटका खाय वला सबके बरा बिचित्र हाल। आ गुटकाके लतो बहुत खराब होइ छैय।
किया खाइ छैय गुटखा से बला बात छैय दुःख के बात छैय न। ऍ की भेटै छै खाके से कनी कहू तऽ। पैसा नाश केनाय भेलै सैह भेलै आर की भेलै एँ हमरा देखलौ हें खाइत।
ह देखने छलौ एकदिना यौ अहाँकै।
धूर महाराज एहने कर्म करब।
नहि ने।
नहि- नहि।
चलू तब ठीक यऽ खेबो नहि करब तऽ।
एहि सब चीजसँ बहुत दूर रहै छी हम।
तब कीसभ भऽ रहल छैय यौ मुकुन्द भाइ।
नहि किछो चौक पर आयल छलहुँ हेँ अपना महादेव मन्दिर लगमे केहेन सुन्दर भजनसभ बाजि रहल छैय।
चलू तऽ बढ़िआँ छैय। कहलहुँ हेँ से एक्चुअलमे चायके बिजनेस खोलब।
धुर महराज अहाँ चाइयेके बिजनेस खोइल रहल छी चारि दिनसँ।
की कहू माथामे वएह आबि रहल यऽ केना की हेतय यौ चायके बिजनेस।
ह ह ह ह आहाँ के छैय न आहाँ के लगै या बुद्धि भ्रष्ट भऽ गेल अइछ।
की कहु यौ। चायके बिजनेस खोलऽ के बड मन य यौ रूकु न।
चाय के बेच के आहाँ की करबै यौ।
चाय बेचब पियब। अपन रहब तऽ की करब।
अच्छा। तऽ बहुत नीक आइडिया आहाँके माथामे चैल रहल अय। हूँ दू दिन दु दिनसँ कहिये रहल छी कहियौ ने।
चायके बिजनेस।
और सब कहू घर पर सब केहन छैथ।
ठीक छै यौ हँसी लेैग गेल हमरा घोर
भाईजी केहन छैथ आहाँ के
ठीक छै सब बहुत बढ़ियां।
कुछो हँ।
हमरा एकटा चाय के बिजनेस क
चाय के बिजनेस करै कऽ या आँहा के अखने एगो सस्पेन मे चाय बना के आहाँ के माथा पर ढैर देैय छी।
ह-ह-ह-ह
आय गरमे -गरमे मुँह मे कऽ ढैर दै छी।
चाय पियके बड मोन करै या यौ मुकुल भाय हँ यौ।
कतऽ छियै अखैन आँहा पखरौनिये मे
हँ अभी तऽ भैय। तऽ आयब गेलै कहलौ दूधवला चाय पियैके मौन करैया एकदम। जड़ल -जड़ल दूधवला चाय पियैके मोन करैया हूँ।
अच्छा -अच्छा।
बड़ा स्वादिष्ट होय छै नेै यौ।
हूँ नीक तऽ बड़ लगै छै जे बात छै।
के बिजनेस मे कते पैसा लगै छै यौ।
ओ आहाँके ओ इन्वस्टमेट मे डिपेंड करै छै दस हजार मे चैल सकैया पच दस हजार मे चैल सकैया सौ जते आहाँ के पैसा ओय हिसाब सँ कोनो दिक्कत नैय छैय।
अच्छा।
हूँ।
कहलौ मुकुद भाय।
हँ।
चाय के बिजनेस कर
एैय सुनु नऽ
कहु नऽ
कहलौ हेँ अपन मिथिलाके पाग देखने छियै पाग।
देखने छियै।
केहेन सुन्दर लगैत रहैय छै नै।
से बात त छैेय यौ मुकुंद भाय।
पाग के बिजनेस करब।
कहलक चाय के बिजनेस करै छेल्ला।
केहेन रहतै यौ मुकुंद भाय।
हुं- हुं -हुं
आँय यौ।
हँ।
ठीक रहतै।
एक नंबर बिजनेस सोचलौं आहाँ हँ। कम से कम पचास हजार रुपया त लागत कम से कम तहने अहाँ के चाय के बिजनेस खुलत।
उं और कुनू बिजनेस हैयौ त कहु। और कुनू बिजनेस है अहाँ के मा
आ त बकरी बाली
नै कहलौ मुकुन्द भाय
ह, हां।
चाय के बिजनेस।
ह ह ह ह ह ह ह ह हें हें
उं केहेन रहतै यौ चायके बिजनेस।
चाय के
हां यौ।
भाय एक नम्बर बिजनेस रहत चाय के, कैह ते रहल छी काए बेर कहु यार अहांके। एथ
कहलौ कते पैसा लगत यौ एमे।
एक नंबर बिजनेस छै चाय के, अहाँ चाय के बिजनेस करू ना भाय।
कता खोलु यौ जे चलए।
रहिका चौक पर खोएल लिअ।
रोडे पर।
हां बीच रोड पर हम ठे ठेला लगा के बैस रहब, ट्रक बला आएत ल के झारखण्ड नगरी चैल जाएत। बुझलियै बहुत फायदा छै। फ्री में झारखण्ड घुम लेब, बुझ रहल छियै फायदे फायदा छै। ठेला संगे झारखण्ड ल के चैल जाएत।
कहलौ केते फायदा छै, रोज के इ कते छै, सालाना के कमाय कते छै यौ।
सालाना अरे अहाँ एगो मर्सिडीज निकाल लेब एक सालमे की बात क रहल छियै।
एहन बात छै यौ। तब ते ठीक या और कुनू हें माथा मे कोनो बिजनेस त कहु।
पानी टंकी खोलब एकटा।
की कहलियै।
पानि के
नै कहलौ हें मुकुन्द भाय पानी टन की से त बढ़ियाँ रहत चायके बिजनेस।
चाय के बिजनेस। चाय के हां त चाइये के बिजनेस करू ना त फेर अनका आनके बिजनेस ले कियाए पुछ रहल छियै।
ह हं हं हं आय यौ मुकुंद भाय
यौ कहलौ हें केहेन रहतै यौ।
ई
चलतै।
आं चलतै की दौड़तै एकदम हनहना के दौड़तेै।
कतऽ खोलू यौ हमरा तऽ जगहे नहि आबैए माथामे।
भगवान कसम कहि रहल छी टर्म एंड कन्डीशन दुवारे मुॅंह बंद ऐ तेहेन बात कहितौं सुनू ने ए सुनू
और कोनो अथि अए यौ माथा मे बिजनेस तऽ कहू। अहां कहु ने।
सिमरिया चलै छी, ठीक छै। ओतय सँ गङ्गाजीके पानि भरि कऽ बोतलमे आनब, ठीक छै।
हुं।
एकटा बोतल दस रुपैआ मे बेचबै, ठीक छै।
हुं।
मानि लिअ एक सौ सौ बोतल लऽ के एलहु तऽ एक हजार रुपैया कमा लेब। फेर अगला दिन जायब फेर अहिना लऽ कऽ आनब फेर हजार रुपैया कमा लेब, हँ।
ओहिमे तऽ मेहनत लागि रहल अछि, हमरा हिसाब सँ चायके बिजनेस केहन रहतै।
चाय के बिजनेस भाय करू ने ते, करू ने भाय। चाइयेए के बिजनेस करू ने।
चाय के बिजनेस केहेन रहतै यौ।
अरे भाय ते करू ने चाय के बिजनेस, अहांके मना केलहुं, करू ने।
कतऽ खोलबै हमरा तऽ जगहे नहि आबि रहल ऐछ।
हँ चौके पर खोल दियौ, सौराठ चौक पर।
ओ, ठीक रहतै यौ चायके बिजनेस
अरे हँं भाइ एक नम्बर रहत, अहाँ करू ने।
सालाना कतेक देतै यौ दस सालमे कतेक कमा लेबै?
दस साल मे अपन बंगला पीट लेब अहाँ, मधुबनी मे सभसँ पैघ बंगला अहींके रहत।
और कोनो बिजनेस है अहाँके माथा मे तऽ कहू।
हँ एगो बिजनेस अइ।
कहु।
पोखरिक कात मे जे छै बुझलियै धो जगह बनाबै छी धोआ के
हुं।
सब बाध दीस से एते पोखरि मे दस रुपआ लेबै तऽ धोआबऽ के
अच्छा अच्छा अच्छा। नहि ओहिमे तऽ मेहनत हैत कहलहु हें ओहिमे मेहनत यौ जादा झमेला अइ हम कहलहुॅं हे मुकुंद भाय
हँ।
कहियौ, चायके बिजनेस केहन रहत? चाय के बिजनेस?
चाय के बिजनेस।
ठीक रहत यौ।
ह चायके एक नम्बर रह
अइयौ कलब आ द
हेलो!
कहलहुँँ सौरभ भााय, चायके बिजनेस केहन रहतै यौ?
एक नम्बर हँ।
कते इन्वेस्ट लगाबऽ पड़तेै ओहिमे?
ज्यादा से ज्यादा पाँच हजार, चूल्हा ललिय। ससपेन लअ लिय।
ओ तऽ ओ तऽ कहि रहलिय अहाँके पचास हजार।
के?
अहाके मुखुन्द।
ओ तऽ ई मतलब कैफे टाइप के खोलऽ चाहैत छिय, मतलब अथीवला सिस अन्दर ग्राउंड वालला मतलब अन्दर मे अन्दरमे आहाँके गूप गूप ल बुझलियै इम्हर चाहय बनत आगा मे फ्रंट मे।
नहि यौ टर्म एंड कन्डीशन छै ई शब्दके यूज नहि करयके छै
अच्छा!
आ। तब ठीक रहते यौ चाय के बिज़नेस। कहलहुँ हँ, अभी हम ई सब बात ई दुआरे पुछि रहल छी अहाँके, कि बातके जे छै ने आगे बढ़बऽके छै, मतलब अहाँ कते लेवलपर बात कऽ सकै छी। बुझलियै, चाहे अहाँ भाषण किएक नहि कऽ रहल छियै, लेकिन ओ भाषणमे अहाँके दम हेबाक चाही।
हूँ, हू, सही बात छै।
मतलब एक्के गो बात अहाँ पचास बेर कहियौ, लेकिन
हू।
ओ टॉपिकमे दम हेबाके चाही, ओ बातमे दमक हेबाके चाही, चाहे हँसी- मजाक जोक -तोक चलि रहल हइ। ठीक छै, गाली -गुलोज नहि करऽके हइ लेकिन। बात मे दम हेबऽके चाही, ठीक छै से छै से छै अहाँके प्रोटोकॉल कनि। हाँ, त केहन रहते चाय के बिज़नेश यौ।
एक नम्बर रहत, कतय करय चाहैत छियै से?
चायके बिजनेस जे छै ने हम अहाँकेँ सोचलहुँ हेँ, सौराठे चौकपर खोलि दियै।
अच्छा!
हँ, तऽ केहन टाइपमे ठीक रहतै, इया कैफे खोलबै तऽ नहि चलत हमरा लागि रहलएइ। एतऽके आदमी डिजर्व नहि करत।
उहू, उहूँ।
नहि ने।
नैह। अथी ई फूस जेकाँ, फूस घर जेकाँ बना देबै। बुझइलै, ओहि मे ओहो मतलब ट्रेंडिंगमे इहो नै ट्रेंडिंगमे हँ लाइट, ताइट लगा- एकदम भुक, भुकिया, वालला लाइट हँ -हँ कनि लागे कनि
मतलब घर आंगन जे है ओहने टाइप के ने